हेलो
हँ प्रणाम।
प्रणाम। अहां के की हाल चाल छै?
ठीक छै, अहाँ अपन बताउ? अहाँके की हाल चाल छै?
हमर हालचाल भी ठीक छै।
की कर रहल छी अहाँ?
हम बेैठे छियै मौसम का जायजा लियै छियै।
ओ- तब चाय पकौड़ी के साथ मतसम एन्जॉय करल जा छलै कि ऐसे ही मौस- ऐसे ही मौसम एन्जॉय करय लय आयल छलै।
सुनते सुनते
गाना सुनते- सुनते
हँ हँ बढ़िया बढ़िया गाने सुनो और ठण्डी हवा का मजा लो
ए कारिया पर फोन जा रहा है उठा लो।
आँ-
एगो स खा-
हेलो।
अरे उठाऽ लो न तुम हम कह रहे हैं। पीरिया है उठा लो न तुम। हां तो उठा लो ऐ भी उठालो।
हूं-
एक स-अच्छा प्रिया मल्लिक के दोस्त
ओ अंशु वाला नम्बर दिएहें बहनवाला तोऽ ओ क्लास- क्लास- अभी क्लास कर रही है न तो बोली अभी उनके दोस्त अभी प्रिया इस नंबर पे बात की है तो फिर ओ नंबर मांगी है तो फिर दिहै। आ अभी कह रही हम कह क अभी दोस्त से बात कल छलियै हुनकर आ।
अच्छा। अरे मने अंशु जी से उनसे बात की तो मैनें कहा बच्चो का बुक हो गया उन्होंने कहा मेरे बच्चे ही नहीं हैं क्या -क्या- अब आवाज से पहचे नहीं मै क्या करुं?
वह मेरी छोटी बहन है।
हँ फिर बताया उन्होंने मैने आपको समझ के बात किया मैंने कहा अच्छा बाबू होमवर्क हो गया? आप मैने कौन सा भाबू किसका भाबू मेरा तो मेरी शादी ही नी हुई। मैने कहा डोलीजी नहीं बोल रहे हो? कनही मैं उनकी बहन हूं।
हँ, तो उसमे आप- उसके मोबाइल मे भी लॉग इन है इसमे भी लॉग इन है तऽ- ए- कभी वो उठा लेती है कॉल किसीका कभी मैं उठा लेती हूं।
आवाज भी तोऽ सेम है आपकी आवाज भी सेम है पता ही नहि लगा।
आहा - त अभी मैं प्रिया से इस नं परे बात करे भी थी यस फोन उधर था तो उसके पर चला गया होगा तो, उठा ली होगी।
अच्छा। उसके हुए टास्क कितने हो गए प्रिया के हो गए?
पता ही न बतायी नही अभी तो बोली है कि मेरा तो कॉल बार- बार मतलब फेक ही हो जा रहा है। कॉली जादा सबमिट होत
हँ, उसके दिक्कत हो रही थी सारे कॉल उसको पता है उसका कॉल भी अपने आप ही बढ़ गए तीस हो गए डायरेक्टही अठइस तक जबकि उसने इकीस
आप भी कीजिएगा न रिफ्रेश तऽ आपका भी बढ़के चला जाएगा वहाँ ह हम भी तीस करनेे छलियै तऽ एक के रिफ्रेश करलियै तऽ बढ़ के चल गेलै सत्तासी एटी सेवन चला गया।
काले नहि ने उठाबै छलखिन कोइ दीदी सबसँ बड़का बात ई है कि कल नहि उठाबै छलखिन। ककरो नेट बंद है परेशानी ई है आब जे आदमी जान गेलखिन कि हमरा बातके हमको
हँ।
हँ हँ अपने के कमाई ऐस भेय तब यहाँ बात करे तऽसँ टास्क अहाँके मतलब अर्निंग होइत रहत बात करबै तऽ। कुछ ने कुछ हू हू।
हू।
हँ हँ।
ओ मतलब पाँच सए आ चुका है ने। पाँच सए छओ सए के बीचमे।
नहि पाँच सए जितने तो न मतलब अभी भी अमाउंट बाकी है। अभी तो दो सो तीन सो हय आर जादा जदा से जाददा दो सए हो सकत ह।
अच्छा दो सए ब दो सए प्रोसेसिंग मे है अभी।
नहि नहि हो गए मेे आगए अकाउंट में दो सए रुपए। ल ही तीन सो समझ जाउ दो सए चौरासी है। न और बकी सो दो सएओर बकी होऔंगे
ह।
ह चार सए तक मिले शायद ज्यदा से जदा चार सए पाँच सए सबके अलग अलग होतेै न व।
हँ हम तो एक ही बार मे ास्क पीस पूरा कए। े आर उसके कलके व डाले एककाउंट नम्बर रिफ्रेश किए। एट्टी सेवन हुआ आओर उसके बाद कन एकाउंट नंबर पे सात सै पच्चीस रुपआ पहिले त सै रुपआ आय फेर सात सए दिखा रहा था प्रोसेसिंग में फिर कल होके बढ़ के वो तेरह सए पच्चीस हो गया आ फिर शाममे जब विड्रॉ किया तऽ तेरह सै सन्तावन रुपआ विडो‌‌ मेर पास
अच्छा सही न आपने बात भी त प्रॉपर अच्छे से की होगी न तभी मिला जैसे कई बार नेटवर्क हँ नेटवर्क इशू हो जाता ह न व दो तीन चार मिनटो ऐसे नेटवर्क इशू मे चले जाते है
हँ हँ हुं। लेकिन ये भी गलत किया है कि मतलब कि जैसे नेटवर्क के वजह से अगर अगला इन्सान से बात नहि हो रहा है तो इसमे तो अगले वालो की गलती नहि है न कि क्वेश्चन तो आ ही जाता है सबमिट त करना ही है त उसको उसको प्रॉब्लम से बढ़ना चाहिए कि नेटवर्क इसकू मतलब जो मतलब ऐसे तो ऐप शुरू करने से पहिले क्या बोलाथा बताया कि एक कॉल पे सौ रुपआ
हँ ई
और बात बात करने वाले को मिलेगा अस्सी रुपआ जो बात करेगा तो उस हिसाब से तो बहुत सारे पैसे होना चाहिए थ
वेस्ट हो गा न ने पैसा फर अब तीस तीस रूप मिल रहेै मुझे सबसँ ज जायदा आप से मिलेथे चौपन रुपए व पहली बार मिले चौपन रुपआ जबकि बाद सौ अस्सी रुपए की हुइ थी
आ।
या त बीच में कोई खाते होंगे या त पैसे कु छौत
प हँय सब होता होगा क ह क
हँ थोड़ा थोड़ा सबके अपने अपने वो ऐसे ही है परञजु छाले अच्छा कर रहै
ओ।
ह न चलो कितने ह से मिलते रहै कम से त रिचार्ज क तऽ करी सकतै ने
चार सए रुपये करके आते रहे आते रहे पाँच सौ करके वैसे तो चलो भइ खर्चा तो पॉकेट खर्चा तो निकल जाएगा यार मोबाइल का रिचार्ज तऽ मोबाइल का हो जाए
मैं
हँ
अच्छा।
हँ करर दनी।
सीखने को भी मिलेगा देखो शुरूमे मुझे बात करने मे भी दिक्कत होती थी
हँ हँ, वो पहला आदत बन जाता है इस इन दस दस दिन हुए हैं आ पन्द्रह दिन मुझे जुड़े हूए अब हमको भी आ पहिले हम भी सोचते पहिले त हम हम सबसँ पहला बात त हम कॉल ही नहि करते थे ग्रुप मे एक कॉल हँ मैं बहने बहन सबको की य बोल टाक्से नहि पूरा हो रह कहाँ से टस पूरा करे मुझे कुछ समझ एक कॉल आया मेेरे पे तो वही हमको बताया कि आ ग्रुप में कॉल करके भी बात कर सकते तब मैने चालू किया ग्रुपमे कॉल कर
मैने भी डाला अग कोइ फ्री हो तो, फिर नेटवर्क इश्यू होने लगती हैं
हम तो आपके पे कॉल किए थे पर बात न पर बात नहि हइे हो त त ह ओ।
कोइ नी हँ। हँ, ठीक हइ ठे हँ हँ ठीक हइ धन्यवाद धन्यवाद। मेरी मदत करने के लिए धन्यवाद।
हँ हँ ठीक।
ठीक ठीक।
मम्मी मम्मी रोड चलेंगे